ओ भौजी भौजी कतय छी हौ देखू तऽ की आयल छै
अहाँ तऽ घरके काजमे एहन बझायल रहै छी कि दुनिआँमे कोनो खबरिए नहि रहै छै भौजी सुनै छो
हेलो
हँ
हँ की कहले हम नहि बुझलियै
अहाँ तऽ घरके काजमे एहन बझायल रहै छी जे दुनिआके कोनो खबरिये नैय रहै छै
हँ की एते हल्ला की लएकेँ रहल छी कोनो लॉटरी लागि गेलै की आइ हाथमे की छौ
लाटरी से काम नहि छै भौजी ई देखहूँ छोटकी आ गोलुक इस्कूलसँ सालाना खेलकूद समारोह कऽ आमंत्रण पत्र छै आब बाला शनिदेव कछ छैे हम तऽ एहि बेर खूब हुल्लर मचाएब
हँ हम तऽ सोचलहुँ कोनो पढ़ाइ लिखाइके नीक समाचार हेतै खेल कूदके नामपर सुनिकऽ अहाँकेँ चेहरा एतेक चमकि जायत अछि जेना अहाँके अपन ओलम्पिक होब वला हो खेलकेँ हेतै परीक्षा अब वला छै ओकर चिन्ता ककरो नहि छै
अहाँ भौजी अहाँ सभदिन ओहे पुरान बात करै छी पढ़ब लिखब तऽ होब नबाब आ खेलब कूदब तऽ होब खराब ई जमाना आब खतम भऽ गेल आब छै कि खेलबो कूदबो तऽ नवाब बनब आ देशक नऽ कऽ नाम रोशन करब अपन गोलू आ छोटकीकेँ देखब एहि बेर कतेक मेडल जीत कऽ आबैत छथि
मेडल तऽ तब जीते नहि जब ओकरा सबके ककरो नजरी सब फुर्सत भेटतै तू तऽ ओकरा सब कऽ सभ दिन साँझ कऽ बैडमिंटन आ क्रिकेट खेलाइ के थका दे छै घर अबे छै तऽ किताब खेलबाक शक्ति नहि रहै छै
भौजी अहाँ बुझत नहि छी खेलाब शरीर आ दिमाग दुनूके लेल जरूरी छै इसकुलमे सिर्फ किताब कीड़ा बनक बनब नीक बात नहि छै खेल कूदसँ बच्चा कऽ आत्मविश्वास बढ़ै छै
आ हों गोलू आ छोटू की खेलक तैयारी अच्छा बेसी ज्ञान नही ई बताउ जे हमर गोलू आ छोटकीके कोनो खेलमे भाग सेहो लेलक अछि सिर्फ
आहाँ अपन देवर कऽ ट्रेनिंग क काम बुझाइ छी की गोलू सौ मीटरक दौड़ आ बुरा दौड़मे भाग लेलक छै आ छोटकी तऽ चम्मच निम्बू दर आ सुइ धागा दौड़मे भाग लेलक छै हम ओकरा सबके भोरमे उठाय क फील्ड पर प्रैक्टिस करबायल अछि